हँ बताउ कीसभ भऽ रहल अइछ।
हँ अखैन बस अहिना छैय खेनाइ पिनाइ के तैयारी।
अच्छा- अच्छा।
आ खेनाइए पिनाइके ओहो क बड़का रहै छैय त कहलियए जे बड़का काज रहै छैय सभसँ नीक त सभसे बेसी त इ काज रहै छैय तरकारी की बनैब।
दी वएहे सोचे मे कतेक समय लाइग
सब सबसे जादा वएह सोचे मे बड बड़ी काल लगै छैय जे आखिर की बनैब आय तरकारी।
जी-जी सही बात।
सब दिन एकेटा चीज बनाउ त सेहो नै नीक लगै छैय।
लागै छैय मोन एकदम-
होइत रहै छैय बदैल-बदैल कऽ किछ नीक-नीक बनाबी।
जी-जी।
आ अखैन गर्मी दुआरे बड चीज खाइयोके नै मोन होइत रहै छैय।
जी सही गप छैय।
से रहै छैय। गाम गाममे पहिनेे करही बड़ बनय छलै।
अच्छा।
त करहीके नाम सुनने हेबै बड्ड कऽ
खाइ छियै हमसभ।
पहिलुका लोकसभ अहाँके कढ़ही बड्ड खाइ छलै। बड खाय छेल ऐ। कनि दही बेच गेल, अपने महीस गे गे महीस रहै छलै ये।
जी -जी
त ओकर अपन कढ़ी बेसी काल बनैत रहै छलै, जे पाचन शक्ति होइत छलै कढ़ीस
अच्छा
ओहि दुआरे से, पहिलुका लोक सब, खेत सबमे बेसी काज करैत रहै छलै न।
बस बड़ मेहनत, सुनय छलियनि सबके मुँह स, जे पहिलुका लोक बड़ मेहनत करे छलथि।
बड मेहनती के होय छलये।
जी से बात छै अच्छा अच्छा
तऽ ओहि के लेल कढही खेनाइ बड़ भऽ जाय छलै एक सप्ताह मे दू दिन
अच्छा मतलब हेबाक चाही एक सप्ताहमे दू दिन पेट के राहत के लेल अच्छा- अच्छा
से छलय ये तऽ ताहि दुआरे आइ सोचलियै, हमसभ जे आय कढीये बना ली।
अच्छा बढ़िआँ केेलहु।
तऽ उऐह कढ़ी के, कढ़ी कनी गरमे गरम नीक लगय छै।
जी सही बात छै।
सैह सभ हेतै, आब हेतै, खेनाइ पिनाइके
अच्छा -अच्छा
सेह छै। और आब, आब तऽ धीरे -धीरे पाबनि तिहार सभ चालू हेतै, तऽ ओहि मे व्रते रहतै। ज्यादात, आब दुर्गा पूजा मे सभ दस दिन व्रते करै छथिन।
जी बेसी तऽ आब, लोक सहबे केल दिन भरि सहनाय रहत। राति मे जे अपन लोक के, कतेक लोक दुर्गो पूजा मे फलाहारी केलक क तेक आ अरबे अरबायन।
पूजा मे फलाहारीये करै छिय। ओनाहो देखै छियै, हर चीज में एहि सबमें पर फलाहारी त बेसी केने रहे छै, नुन खा लेत हंऽ नुन खा लेत सब
अच्छा
फलाहार संगे सेंधप बला नून सेहो खैत, भरि दिन भरि राति खाइते रहत।
अच्छा
लेकिन कहत हम फलाहार के मतलब व्रते केने छी।
जी ति धे अपना सबके मिथिला मे तऽ से नियम नहि छै। मिथ थला मे तऽ भरि दिन सहुउ आ रातिमे अपन, हँ जे खायके या फलाहारी खायके या खेनाइ खायके ये जे खायके ये राति मे एके बेर खाउ।
रातिमे एके बेर खाउ। आ एहि सबमे से नहि देखै अय सबमे देखै छियै भरि दिन और अथी के रोटी होय छै, से रोटी खाय छै। नय सिंगार के
अच्छा
आलू के तरकारी बना लेतऽ आ भइर दिन खाइते रह
जा ई तऽ कोनो सहनायके मतलब नइ भेल
हँ लेकिन कहत हम व्रतेमे छी
अच्छा
सेसब लेकिन अपनासबके तऽ बहुत बेसी भ जाई छै
जी अप अपना सबमे तऽ बड़ नियम बड़ अथी कयल जाय छै एना नय कयल जाय छै अपना सबमे
अपना सबके तऽ ऐना नय केल जाइ
अपना सब में भइर दिन सहु
भरि दिन सहु बहुत गोटा तऽ भा अथियो खा लै छै साँझ देलाक के बाद दुर्गा पूजा में देखै छियै भातो दाइल सब देखै छियै कते गोटा के
हम
अरबा अरबइन वला
अरबा अरबइन खेलाइत
ओ से भात पर भात दाइल तरकारी सब अपन खा लै छै
हँ हँ ई बात तऽ छहिए साँझ देलाके बाद अपन
अपन खा लै छथिन सबटा
तऽ ई एकटा सहने के मतलब भेलय जे दिन में अपन सहु आ राइत
दिन बेर अं दिन भेर बम व्रत के दिनो क निराजन अपन व्रत करू आ साँझ में आरती कऽ क ख तकर बुझाय छै लेकिन भइर दिन खाइते रहु तकर नहि बुझाय छै
नय अकर ई कोनो जखन अहाँके पेट भइरे गेल तऽ ई कोन सहनाइ भेल चाहे अहा फलहारिए खाइ छी लेकिन
पेट भइरे गेल आ नून गेल अहाँके पेट में अहाँ पइन पी लेबै तखन कोनो मतलबे के नइ भेलै से हर चीज में देखैत छियै अइ सबमे सोमवारियोमे सएह देखै छियै
अच्छा
आऔर इहोमे सएह देखै छियै अहिना कऽ कऽ शिवराइत हैत तऽ ओहो महिना व्रत होइ छै एहि सब मुका
अच्छा नइ अपनासबके मिथिला में तऽ जे नियम होइ छै से नियमके साथ लोक केलक अच्छा अच्छा
जी
इएहसब रहै छय
सब जगह जे एकटा छै न से सब रंग के नियम होय छै लेकिन मिथिला मे से नइ होइ छै मिथिला में तऽ जे नियम एक गोरा केलक सएह सब केलइथ
सएह सब केलथि से भ जाय छै छै आर आ दोसर जे अपन अपन परम्परा रहै छै
अपन अपन परम्परा रहै छै जे अपन अपन कनि
हँ जी। नियम के अनुसार जे छै से काम करए पड़तै अपना सबके मिथिलाञ्चल में से होइ छै।
हेलो। हेलो हँ अवाजे बीचमे कइट जाइ छै।
जी हँ भऽ जाइ छै कखनो-कख
हँ अवाज बीच में कइट जाइ छै। और और सब कहियौ अहाँके की सब बैन रहल अइछ?
आ हमरो जे अइछ अखैन से आब खेनाई बनाब उहै सोचै छी कि की बनाउ।
हँ सबसऽ ज्यादा रहै छै की बनैब भोर में की बनैब नाश्ता में की बनैब।
जी आ चठैल रखने छी तऽ सोचै छियै आब चठैलेके बना लियअ। अन्ने छलौँ साँझमे खरीदके।
बड भऽ जाय छै समस्या से सब आ बच्चो सबके न भऽ जाय छै अपने सब तऽ किछ खा लियअ बच्चा सब किछ नैय खै से भऽ जाइ छै बच्चा सब लए अलग बच्चा सबके लेल अलग बनाउ खेनाई-पिनाई हुनका लेल भुजिया एकटा अलग चाहियैन तरुआ अलग चाहियए।
जी ई सब तऽ भइए जाइ छै ई सब चाहबे करै छै खेनाई में।
हँ बच्चा सबकऽ से भऽ जाइ छै आ बहुत बच्चा आइ-काइल की भऽ गेलै न भात नैय खै चाहत।
जी सही गप कहलियै।
भात नैय खै चाहत हुनका लेल रोटी चाहियै।
ह
हमरो हमरो घरमे छै दू एकटा तऽ एकटा भात बेटीके भात बड पसन्द छैन
अच्छा।
आ बेटाके रोटी बड पसन्द छैन।
अच्छा तऽ दुनू के दू रंग के भऽ गेलैन।
दू रंग कऽ बनाउ।
जी।
भऽ जाय छी आ गर्मी में रोटी बनेनाइ तऽ एकटा जगे के भऽ जाय छै।
जी ई गप भइए जाइ छै गर्मी में होइत रहै छै जे कोन एन
कोन एहन हल्का-फल्का बना लियअ जे खा लियअ।
ह जी।
कखनो कऽ तऽ होइत रहै छै चौर कऽ मोटका रोटी बनाउ आ खाउ।
हूं।
पहिलका लोकसभ तऽ सैह करै छेलै गामसभमे तऽ अखनो बड चलै छै।
जी सही बात छै।
अपन नास्तूमं आ पहिलका देखियै जे धान रोपनी सब जे होइ छेलैयै तऽ ओयमे जत्ते उ ओ सब कट टनी बाली सब जे अबै छलैए धान कटै लए
हाँ।
ओकरा सबके देखियै जे मोटका रोटी दूई टा के
अच्छा।
ओकरा सबके नून, तेल, मरचाय, अचार आ मोटका रोटी देल जाय
अच्छा।
खाय लै।
अच्छाऽ होएते छै।
कना खाए छलै से हमरो सबके आश्चर्य लागे चाउर आ अगर अहाँ केँ नै भेल बनाए तऽ उसना चाउर जे होय यै तकरा फुला कै
अच्छा।
आ से ओ सब नून-तेल मिला कै आराम से खा लै छलय। से अखनो तक आश्चर्य लगैत रहय यै केना खाय छलय।
वैहय देखियौ तऽ
मोटका रोटी तै एकटा बात भेल ए हमरा सबके ते चाउर तऽ नहिए खैल हेत मोटका रोटी भले ही खा लेब
जी।
लेकिन चाउर तऽ नहिएटा खैल हैत। लेकिन याद ए जे मोट चाउर फुलय लै नै बनय छलय रोटी त चौर फुलय लै देल जाए छलय आ दू-दू गिलास के सबके चौर उ फुललाहा नैप-नैप कै देल जाए छलय।
खाए के लेल
आ ओ सब खाए छलै नून-तेल मिलाए कै
हां बाप रे कना खा लै छलखिन्ह हमरा सबसे तै नहियै हैत ई सब।
नै हैत खैल ओ सब चीज एखनो याद एबै तऽ अजीब लगैत रहय
अच्छा देखियौ।
आर अथी आ मोटका रोटी तै सब ठाम बनय। जैटा जौन ऐछ तिनका लेल मोटका रोटी अखनो हमरा सबके याद हम सब एकटा नानी छलैथ हुनका ऐता बड्ड जौन रहय छलैन तऽ हमरा सबके बजबैत रहय छलैए। नै होय छै बच्चा सब गप करैत रहल तऽ रोटी बेसी बनय छै।
जी जेबय
ओय ओना अहां दूई तीन गोटा रह जैब तऽ कते सुंदर रोटी बैन जाए, गपे-गप पे मे आ अ केले बनाउ तऽ आ पहिलके पहिलका रहय छलै चूल्हा प
जी।
चूल्हा पर रोटी बनाउ।
जी सही बात छै, पहिले चूल्हा पर रहय छलै।
चूल्हा पर रहय छलै, एते-एते रोटी बनतै तब तऽ हम सब धिय-पुता सब एक लाइन से बैस रहय छलियै हां ओ सब अपन खीसा सुनबैत रहय छलय ता ईम्हर मोटका रोटी अपन तैयार रहय छै।
आ एकटा जौन पर दुटा मोटका रोटी। इहो नै रहय छलय एकेटा
जी अच्छा।
एकटा पर दूटा मान ले दसटा एछ तऽ बीसटा मोटका रोटी बनतै।
अच्छा एना होय छलै ना।
एना होय छलैया। लेकिन ओ सब आब रूबते भऽ गेलै आब एकोटा जोनो ना खाएत दाएल, भात एकटा तरकारी दियौ आ
जी हुनको सबके आब फरमाएश रहै छै।
हां आ घी दियौ, ऊपर से घीयो मांगतै। जे हमरा अ कनि दू चम्मच घीयो ढार, ढार दियो ए मे।
हां सबके जे छै सा पहिले वला कुछ नै रहलै, पहिले वला जे से बदलाव, जी।
आबक लोग सब जेना नया-नया छै। पहिलको, पहिलको आ पहिलके लोक सब छिये जोन मे नया लोक तऽ जोन मे भेटबे नै करऽ। लेकिन, लेकिन हुनका सबके दाएल, भात, तरकारी जाएटा अपने खौ, ताएटा हुनका दियौ।
जी सही बात छै।
तखन होय छै, देखैत रहै छियै साएह कहै जी देखियौ पहिलका केहेन छलै। हां आब के देखियो केहेन भऽ रहल छै।
जी आब तऽ ओहना नहिये अब, आब तऽ मतलब मिथलो मे एहन कुछ एहन अय जे बहुते बदलाव भ गेला पहिले जे पहिले जेना कुछ देखे के जल्दी नै भे
किछ नै, नै किछ बड बदलाव भेलैया, बड बदलाव। गामो सब मे ठीक छै, बदलाव छै ई सब चीज तऽ के त ठी के भेलै बदलाव आय-काएल बनैनहारोे के कमी छै। के बैस के देतै बना कऽ।
जी।